हेलो
की हाल छै
ठीक छै अहाँ बतैयौ अपन
हमरो ठीके छै अहाँके आवाज बड धीरे धीरे आबै छै
हमर आवाज धीरे आबै छै
आब ठीक आबै छै
अच्छा तऽ कीसभ भऽ रहल छै
नहि किछु सुतल छी अहाँ की करैत छी
खाना पीना भऽ गेलै जे सुतल छि
हँ भऽ गेलै खाना पीना तऽ भइए गेलै अभी निहायके बकिए बटे अहाँ की करै छै अहाँ अपन सुनैयौ ने
हम तऽ क्लास पढ़ि रहल छी
अच्छा अहाँ पढ़ाइ अहाँके पढ़ाइमे मन लगै छै की
ह बड मन लगै छै
ई तऽ बहुत अच्छा बात बा हमरा तऽ नहि नीक लगै छै तैको पढ़ाइ लिखाइ तऽ
मोन लगेबै तब न लगताै मोन क तऽऔर लगेबे तक ओहहि जाना लगत है
से तऽ अहाँसँए कहै छी कि मन लगबै पढ़य लिखयमे तब ने मन लगतै लेकिन हम की कहू अहाँ से हम तऽ कतेक कोशिश करैत छी कि पढ़ू पाँच दिन पढ़ैत छी आ फेर उएहे बात हो जाइ छै
हुँ म तहीसँ मन लगेबै तब मोन लगै छै ओना नहि लगै छै केकरो पढ़यमे नीक काम केकरो नहि नीक लगै छै खराबे काम नीक लगै छै करय मे
से तऽ अहाँ सहिए कहै छी आइ हमरा तऽ एतेक गर्मी छै नऽ बड्ड गर्मी छै की कहू अहाँ क आ ऊपर से लै बाप रे से तहाँसँ हम हम भुलाइे गेली हम से बरन्दे मे सुतल रहली समझ पछली हँ का भेल आध रात मे एक के दू बजे तब तऽ एते जोर जोर से ठण्ड का बज जे लगलक ने की आ रुकते नहि रहलक हमरा तऽ लगै छै जते बरसात कतना भेलक ओहिसँ ज्यादातर ठण्ढके बजरि रहलक
बस
सुन हमर बात पहिले सुनू ने अहाँ बबो एल त फेड़का भेल क एते ठण्डा बजिऽ लगल ने ठ ह त जल्द जल्ी खिर की बन्द कल लेकिन हम तऽ बरन्दे में सु तरली तऽ अहहूँ क ल कैत छी शानत रहू ने हमर बात सुनू ने थू
ह्म
फेरसँ तऽ ग्रिल बन्द रहलक लेकिन ऑपरेस लागैत रहलक ने दू तीन बार तऽ आवाज आबैत रहलक तऽ डर लागलक तऽ हम तऽ फोनके फ्लाइट मोट कहि देली आ फेर से हमर भभि अलक तऽ की भेल क की भेल की की भेल कि ओ बोललिन कि चलू हमरा जर सुतै हम कहली कि नहि हममे सुते ह सुतब तऽ ताहिदर सुतली तऽ फेर खिड़की बन्द कली बड़ डर ल लग कति देह है पेगी रहहि बारटे आ जत त बजे लागल बजे लगल आ एक बेर जे ठनका बैजलक ह एते जोर से आ लाइट ऐलक लगलक कथी क दूरे पे गिर गेल अब ते हम चिललाईते खा गेली घर में भात के घर मे हम कली कथी कि भाभी ठनका गिर गेल दूरे पे गिर गेल हम हम पूरा थर उथराइ लगली आ जा कऽ भाभीके घरमे सुति गेली आ से कयली रोज तऽ हमर बहीन हमरा साथे सुतय रहलक लेकिन कले रात त मे हम अकेले सुतल छलियै आब तऽ एक तऽ जोर जोर से ठनका ा पड़े लगै आ फेर तऽ एका देरके बाद घरमे सुतल रहलियै ई तऽ फेर जोरसँ पड़लक बस तऽ हम एके बार डरैली भाभी तऽ हमरा ईस के पकड़ लेलक हम एते जर से डरा के खेपली क कहू वहाँ से हम बोले रहली भाभी के की क भाभी देख ठनका दूरे पे गिर गेल ह सबेरममे देखी अ स बेेरमे उठल तऽ हम अपन मम्मी से पूछली तऽ मम्मी कहलक अद हमरा तऽ लगलक क ओ हमरा रोड के पर दोसर गाव छै ने ओमे गिर गेल आ फेर हमर भााय के लगले कथि क पिछुआरा गिरल हम जे कहली बाप रे से हमर दुनू भााय सुतल रहलक साथमे तऽ ओ एगो छै ओमे से डरपोक ओ तऽ बार बार चिलई छलै
ह ह अहाँके डर नहि लगै छै ओकरा कहै छै डर अ के डर नहि लगे छै खल
नहि हमरा डर नहि लागल इएह लागल तऽ हम ज्यादा देर तक सुतली लेकिन हमर हालत खराब भए गेल हम सोचली कि इहे सब भागे ही मे ठीक छै कोना ठीक छै खुला छलक हम परन्दा मे सुतल छली कही करेन्ट ग्रिलके पार करके हमरा मुँहमे घुसि जायत तब
हुँ हुँ उएहेमे तऽ अहाँके
नहि खोली हम सीधे उठयली फोन आ अपन ईअर फोन आ जे हम भागली क पते हम भाभी के गेट जोर जोर से बजाबे लगली भाभी खोलू खोलु ठनका दूेरे पे गिर गेल के हलेय
हुँ हुँ हुँ म
अच्छा हम तऽ बड्ड बजली आब अहाँ अपन सुनाउ अहाँकेँ डर नहि लागैत छै की ठनकामे अहाँन हमरा तऽ जहाँ तक कि पता बटे अहाँकेँ तऽ बड्ड डर लगैत
हू हँ हमरा तऽ बड डर लगै छै लेकिन हम डरेबी तब ने हमरा डर लगत
ह
हमाम तऽ सुतल रहियै बाँस रोशनदान सँ खाली पानी झटकै आओर जब पानी पड़ैत ताऔर मजा भी सुते मे
अहाँ कने नहि सुनाई द रहले की ठनका के आवाज हमरा कने तऽ बारिश कम मे आ ठनके नहि रुक रहले एको सेकेंड लागी ठनका नहि रुक रहले की कहू अहाँ से आ एते रोशनी लागे रहले कथी दूरे पर ठिनका गिर गेलक आ हम खिड़की पूरा बंद कर देली पूरा हमर करेज कह पे लागलक पूरा खिड़की बंद कर देली तब जे तब गिरे बजे रहलक ते हम सोचली क बाहरे मे ने गिरी हमरा देह पे गिर गेल आ एक बार जे रोशनी भेलका एते जोर से ठनक गिरल कि हम तऽ रोते भाग गेली भभू के घर
हुँ हमरा एने ठानक नहि ठानकलय हमरा एने बस आधी तूफान बारिस भ क आ मौसम हल्का ठण्डाक छै नहि तऽ एक दिनसँ की छलै एकदम गर्मी गर्मी गर्मी चल बुझलहुँ खाना खेलहुँ
अहाँ सुनाउ ने अहाँ बड्ड कम बाजैत छी आ बड्ड धीरे धीरे बाजैत
बाजत बाजत हम तब बाजैत बाजैत की कहू हमरा मुँह मे चमीनिया हाथ डालने रहिते तब ने हम कसि कस कऽ बैजते
ह ह -
अहाँके मुँहमे जेना डालने छलखिन ने तेना हमरा मुँहमे हाथ नहि डालने छै बुझलियै
नहि हम नहि बुझलिए
अहाँ छियै कनी हुँ आपातकाल बुझैय छिय केकरा रह अपपात तब केकरा कहैसे मालूम है
नहि हम तऽ पहिली बार नाम सुनै छी
हँ हँ
हुँ हुँ नहि करू अहाँ बजीयौ न
आय गर्मीमे मौसममे कि ठण्डा होले
नहि आ तऽ तऽ धूपै हैय की कहु आइ जे हम कहली हमर दादाजी तऽ पीलर धोयेथिन न तऽ अज रासन ब कटाइ रहलैए ओतेक एगो लड़की छे चक्कर खा कऽ गिरए गेलैए लेकिन ओतेक तऽ धूप नहिए रहलैए लेकिन सभ कहै छै कि कि आज कलके इ नया नया लड़का सबके चक्कर आ जाइ छै हमरो खूबके चक्कर आबै छै ओ तऽ गिर गेल रहलै ह चक्करे खार से की कहूँ अहाँ
जहिया से जनम ले तहिया से घरे मे सुखल बैठत है उठे चक्कर ले करते काम धाम करते नि रौद रोद सत ह नहि तऽ केना नहि चककर
कहहाँ सी कहलियए हम ते गेल रहली है अपन घरकेी माँ मे गेलिए लेके फेर हम आ वहाँ कए लेलिय त बरज्ञानं बोलल कए भाँग तोड़ कें आउ त हमरा त नहि पता भाग केकरा कहै छल छर तोड़ि देलियै उज्जर उज्जर उमे रहलै ओहो तऽ भाँगे लेक देखाय तऽ ओ बड़गीममे हमर बोलै छलै ई भाँङग थोड़ियै फेेक देलै भाँङग ओसभ ओकरा बोल गेलियै ओ भाँङ्ग तोड़य क लि आबै
अहाँ खाली भाँग खेनाइ जानैत छी से तोर माय बुझए न छै के रभंगके गाछ
नहि हम नहि जानै छलिए हम तऽ नहि खयले छली कही भग के अहाँके गलत खइमे भागल छै
गहु भाँग दूध नहि पिन रहे होर दि छै
टूट गेल अंहीं सँ बात
मुँह के ससारू गरम तेल लगााकऽ
पैर थोड़ी अजे ससाइड दियौ
बोनो सोस रहे ने
अहाँ बड्ड मजाक करै छी
हँ ह
ठीक छै हमरा
ठीक छै ह
अहाँ कहि दियौ न
त कटाइए नहि रहल छै ओन्हिसँ कटियो त हेलो